उ- -
हँ की हाल चाल सब बढ़िआ न हु हु।
ठीक छै अहाँके ठीक यऽ न।
हँ सब बढ़िआँ छैय, आँ की बौआके बिआाह दान भेल छैन।
हँ हमर दुनू बौआ के बियाह भऽ गेलै।
हँ आइ काल् तऽ बियाहो दान एगो बड़का बुझियौ जे अथी दिक्कतके समस्या करय पड़ै छै लोकके।
ठीके कहै छियै बहुत दिक्कत।
लड़को वला सब के लड़की ने भेटैत रहल लड़की वाला के लड़का।
लड़का हँ।
बड्ड छँटय छैय सब। नीक केहनो नीक देखते है त कहत आओर नीक। ताकब और नीक ताकब।
हँ।
ओय चक्करमे बियाहे नहि होइत रहै छैय।
नहि नहि लड़
लोकक सुइन सुइन के हमरा अपनो बच्चा ले चिंता लागल रहैये।
नहि- नहि -नहि बच्चा अगर टेलेंटेड छै तऽ बच्चाके भए
बिआह दानमे अलगे छैय लोकसभके पैकेज पर ततेक ध्यान दै छैय। कते पैकेज सबसँ पहिले तऽ सएह पूछत कते पैकेज। पैकेज स बियाह करब कि सब चीज देखब। पैसा से सबटा सुख थोड़े भेटय छैय।
है ओहिसँ की जे ओ कते दिनके।
सएह ने ककरो मानि ले दस टा घर कियो किनलकै रहतै तऽ कतो एकेगो। तब ठीक छै तब त आइ हमर बेटा लग बड बैंक बैंक बैलेंस छैय कि घर वाला के छैन बड एखन जे हम मरि जइयै तऽ हम कतेक लऽ कऽ जेयबै। तब एखन जे मे सुख हैत से देखैके चाहीने इंसानके, इंसान बढ़ियां हुए देखबेै की तैयो ओकर भावनाके बुझतै जे मनमे एतै से देखतै आ पाइ -पाइ- पाइ बड्ड पाइ छैय आ ई नहि खर्च करू ओ नहि खर्च करू कतेक लोक केहनो भेट जाइत छैय। जेना तेरा पाइ पाइ करैत रहू।
नहि नहि एकदम सही सोच य अहाँके।
चीजो छियै आ पाइके पाछू लेकिन नहि भागैके चाही। आइ काल्हि महगाइ बढ़ छै तऽ पाइ जरूरी छैय।
हँ पाइ तऽ जरूरी छैय बिना पाइके किछो नहि हैत।
जे दस लाख के मानि लिय पैकेज छैय तऽ ओ चाहे छैय पचास लाख वला पैकेज वला हम लड़का करब।
बुझियौ -बुझियौ।
मने दस टा देखेबै हँ देखै छी कहै छी बतायब एना ओना कहबय जो। आ केओ केओ कहि दै छैय तऽ मोनमे होयत जे लोक ककरो केओ नहि केओ मदद करिते छैय लोकके। तना मे कहलहुँ हँ ई लड़का छैय देखबै देखियौ ह ठीक छैय देखबै। बतैब।
ह- हँ-हँ-हँ।
अगदमा लागै छै, अगाध मार लागे छै।
हँ अगधायल जंका हेबे करत मने हमर बेटी में बड्ड टैलेंट अय।
क क देखै छी।
हुं- हम
आक पैकैट बीसे बड़ छै ने भऽ गेलय।
हँ-
आँ- से सोचबाक चाही ने जे दुनू बराबर छै ने, ओ- हंऽ-
आ ततेक जादा आब डॉक्टरे छै ने ककरो बेटा
नै लोभ ह-
अहाँक बेटिये तऽ आब बेटियए डॉक्टर छै ने तऽ आब जे टाॅप जे केने हेतै यूनिवर्सिटी तीनु--ओहेए लड़का करतय डाक्टर तऽ डॉक्टरोवला कथी कतै? अ इजिंनियरोवला के दिकते सब के दिक्कते छय कुटुमैती में अखनो हं ओय लय सोचियौ तय दुआरे दिक्कत होइ छै दहेज मंगलकय ओ - त आब त एतबे समस्या छय। यै किछऽ लोक की कहवकै जे हम दरभंगा क छी। ने हँ -हम दरभ्ंगाक के छी ने त दरभ्ंगे दिस्का हेतै तहने करब।
हय बला
हँ मने ओ मधुबनी दिसका छियै केहनो नीक लडका छय, केहनो नीक परिवार छय तऽ ओयपर नहि तवज्जोऽ देलक हं -नय, ऐं हमरा त -
कतेक खराब सोच
तैं कहलहुँ बिया दान आय काइल बड्ड तें पुछलहुँ जे अहाँके बौआके भेल यैए ने?
हँ हमर बौआ त भेल
बड़ दिक्कत होय छै आय काइल बिहाहो में नय, एक स एक देखे छियै हं केहन नीक टेलेंटेड, अच्छा बुझियौ ने हमर एकटा उं-अ- अपने मे छथिन, से एकटा लड़की डॉक्टर छियै त एखन वैह होय छलैये कुटुमैती ठीक भ रहल छलैयै त - लड़को डॉक्टर रहय, बड्ड बढियां परिवार रहै, लेकिन ओकी कहलकय जे उं- लड़की के रोटी तोटी बनवो आबे छै ने खेनाई बनब आबै छै ने कतबो डाक्टर रहय की इंजीनियर रहै खेनाइ तऽ बनबैए ने पड़तै घरक काज तऽ करैए ने पड़तै।
हौऐऽ लिय।
हँ -ओआ- हमर ओ संगीना मना कऽ देलकै ओयठाम बेटी के बियाह करै स कय छै बक्क ओकरा त काज बाली चाही डॉक्टरो कनिआ चाही आर
काजो वाली होय
बताबू
ओ अपरेशन कऽ कऽ एतय थाकल आ रोटी बनब लग तै-बताउ?
अ- आब बताबु जे जे मे डॉक्टर
कहै छै कि हम त रोटी बनबैत थाइक गेलौं तऽ बेटीके डॉक्टर बनबै लए अथी केलहुँ? जे कनि नीक आगू बढ़त आ ओकरो फेर रोटिये बनबै मे देबै जाए दियौ नै समझ छियै एहन घर नै देबै हम। आ लड़को डॉक्टर छियै, इहो डॉक्टर छियै। तऽ अपन दुनु मिल के डिजन लेतै कूक रखतै तऽ ओ चिन्ता ओ करतै नै हम किया लिखऽ के देबै पेहले से।
हां उ एहन कोनो जरूरी पड़तै कहियो तऽ डॉक्टर छथिन तऽ कुनू बात नै कहियो काल के टाइम मिलतै तऽ बनेबे करथिन हां लेकिन ई लेकिन ई अहाँ अहां ई ब सवाल पहिले करबे तहन ते कोनो लड़की वला तैयार नै
जना एकर मने हम लिखित म दियै जे चाहे ऑपरेशन नहियो करै लेकिन रोटी देल जरूर बनाएब।
केहेन सोच के आदमी सब छै नै।
किया ये एखनो लोक मने एहनो लोक सब छै की करबे केना हमर बेटी के ब्याह हेतै ये भक किया एते की चिन्ता करै छी। डॉक्टर छी बेटी बढ़िये हेतै हां और बढ़ियाँ हेतै लिखल ताएं नै ओ पगड़ी जाय दियौ। नीक लोक सबसे हाएत। हुं प तऽ आ नीक परिवारो छै आ देखियौ आ कनी सुन्दर स्वभावो सब बड नीक आ डॉक्टर छिययै पढ़ाय मे देखियौ कतेक मेहनत जे नीट सबके तैयारी केनाय आ अभी मने एठाम पढ़नाय कतेक महग छै आ कते अथी छै।
बहुत महग आ बहुत मेहनत छै, हां सही बात छै।
सरकारियो मे जे भऽ जाय छै तैयो बहुत मने जे नै नै रहनाय बड खर्च होय छै आ बेटी मे आर बेसी-बेसी लोक के जे होय छै बच्चा के दिक्कत नै बेटा एक महीना कनी दिक्कतो मे रैह गेलै फेर बे टी के लोक और कनी बेसी ध्यान राखऽ पड़ै छै आ लोकक सोच एहन छै देखियौ।
हां, नै-नै लो अ
तै कहलके बेटी के बिहा दान आय काएल तेहेन भऽ गेलै हे समस्या। पैहला रहै जे दहेज दुआरे सम स्या आब तऽ आने-आने बात सब तते रंग क एखन करबे नै करब कते लोक इहाए कैह के एखन नै करब, एखन नै करब, एखन नै करब। बादमे भेटते नै रहल ढंग कर्म के
हमर ई जे छै की कहै छै एगो बेटाके भेल या उ हाउसे वाइफ छथिन। पाली कहलौ नै आ एगो बे टा के भेलया दिल्ली, दिल्ली के लड़की छथिन उहो आई टी सेक्टर मे काम करै छथिन आ हमर बे टो आई टी सेक्टर मे काम करै छै दुनू दुनू बेटा पुतौ। आ बड़का जे छै से इंजीनियर छै पीरोक इंडिया मे आ ई ई हाउस वाइफ छै कनिया।
हुं। याएह नै पहिले से जे मोन बना के नै हमरा हाउसे वाइफ चाही तऽ ओ एकटा अलग भेलै। चलु तहन कनि कमो पढ़ल छै, ग्रेजुएटो छै या
आ नै गे बी बी ए, बी एड केने छै, बी ए बीएड केने छथिन, बी एड कैने छथिन लेकिन धिया पुता एखन छोट छ। जॉब नै केलखिन ए दुआरे जे बच्चा दुनू छोट छै आ बच्चा के सम्हारथिन हम खुदे जॉब बाली रहियै। तऽ हम कहली जे बच्चा कनि अथी कऽ लिय तऽ। आय कैल्ह जरूरी नै छै सरकारी आ सरकारीमे कोन ब्राह्मण राजपूतके होय छै।
आ दोसर बात सरकारिए नै छै ने लेकिन अपन जतऽ जौब अपना सुटेबल हुए ततऽ करी। जे शहरमे छी ततऽ हँ करी सरकारी सबमे फले सहरमे ओकड़ा फला सहर मे ओकड़ा तऽ ओह सँ की फायदा। अगर कमो इतै स्थानीये रहू तऽ ओहे सँ नीक भेलै।
हँ तैय -ताहि लऽ कऽ हम कहलियै जे अहाँ जे छै से अपन कनि बच्चाके नम्हर कऽ लिअ कियकि बच्चा तऽ सबसँ जरूरी छै नऽ।
छैहे की छैहे।
बच्चा सब जरूरी छै तऽ ओहो हमर पोता गेलै हन एखन उ वन मे।
हूँ।
तऽ कहलियै जे आब आ पोति छै दू सालके। तऽ एगो- एगोल लड़का एगो लड़की छै माँ
स्कुल जाइ बला भऽ जेतै तहन कोनो स्कुल सब म ऽ। जइन कॉलेज से बच्चो के लऽ क चैल जौ लऽ के आइब जौ।
लऽ कऽ आइब जाउ तऽ कहलखिन उएहे कहलखिन जे अगिला साल एकरा। एकरा एडमिशन करेबै ने एकरा एडमिशन करेलाके बाद हम कोनो स्कुल ज्वाइन कऽ लेबै। बहुत ऑफर छै एतौ नासिक मे कहलखिन ज्वाइन कऽ लेबै।
तऽ
आ छोटकी तऽ एक साल अथी कऽ देलकै रहए। एक दू साल तक बियाह भेलै आ तुरते भऽ गेलै अथी। प्रेगनेंट तऽ प्रेगनेंट के बहुत अथी भेलै। बहुत तकलीफ भेलै। तऽ हम कहलियै अहाँ रोकड़ से रिजाइन दऽ दियौ फेर जखन अहाँके बौआ एक साल के हँ। तऽ फेर अखन बौआ जखन भए गेले हे दू साल के त फेर जोवाइन केल फेर जोवाइन कऽ लेलकै आब हम तऽ छियै आब हमरी टेल भऽ गेलियै हम कहलियै हम आब हम देखेै लायक छी हम देख लेबै एकरा आब अहाँ अपन जवाइन कऽ लिअ तऽ जवाइन कलेलकै ओ हमरे लग रहे छथिन वर्क फ्रम होम करै
ह ह हूँ हूँ।
वर्क फ्र बेटा रहै छै बैंगलोर में लेकिन किछु दिन बाद तऽ आबैए पड़तै आइब जेथिन अप
हूँ हँ
हम हम सब चीजसँ निश्चिन्त भेल छी आब।
हँ नीक यए आब एन्जॉय करू लाइफ कऽ
हँ आब जे दसस एकसठ साल के तऽ भऽ गेलु हँ। गाँव जाइ छी जाइ छी की गाँव जाइ छी गाँवमे अपन। अं कै साल डेढ़ साल पर गेलू एक बेर कियकि।
काम रहल कोनो।
हँ कोनो प्रोजन रहल जेना हमर पितियो दियर सब छथिन अप पन दियोर छथिन हुनकर विवाह, दुरागमन। किछ- किछ तऽ होइते रहै छै ने अपना मे तऽ हँ अपना सबमे तखन गेलौ।
ह
आओर जाकऽ तखन
तऽ जमीन -जालके केना चलै छै काज?
जमीन जाल सब बटाय ओ। हँ मनखब पर देने छियै, ओ सब अपन की देतै यै,
से त मनुखो पर क्यों कोई देत, सेहो कहत नइ दैत छै
ओ नहि दै छै, किछु लऽ कऽ भेज दे।
पाँच -पाँच मोन उपजत, कहत पाँचे किलो भेल। ओहो पाँच किलो मूंग तेगला रहतै।
हँ।
ख ख खरी वला, जेना धान खखरी होइ तऽ उे मुन्नी होइ छै। ओ अकटामिसिया वला मुन्नी सब। ओहो पच किलो दैय मे माया लगै छै।
आब की करबै उपाय नहि छै, के करै लए जेतै। ताहि दुआरे मनखऽ पड़सत।
हँ हमरोसभ तहिना, सब बेर ओएह सभ जे कहि देतै एही बेर दू किलो भेलै, एही बेर पाँच द देत त ठीक। रखने रहु या बेच दियौ, बेच देलक पाइ नहि दैत रहल बरा मूस
हमर देअर रहै छथिन मधुबनी मे, ओहो हमर दियरो रिटायार भेलखिन है, ओ सरकारी स्कुल मे शिक्षक रहथिन।
हँ।
ओ रहे छथिन मधुबनी मे, त ओ अपन गेलैथ त हम कहलिय अहि ल लिय, ओ पाँच किलो, दू किलो ले हम जते मे आयब, आ
हँ, हँ, उएह- उएह, उएह हमूँसभ त अखन नहि गेलहुँ। अब लेकिन दुर्गा पूजा मे हमरा सब के रहैया कि जे, एक बेर साल मे अइ बहाने चलि जाय गाम। तऽ से जे जखन गेलहुँ तऽ केओ दऽ गेल, केगो जे नहिए देलक। तब फेने अगिला साल देलक, नहिय देलक, से भऽ जाय
से तऽ गाँव घरमे, एखन तऽ छोटका लोक सब बोल -बाला भेल छै ने, अहाँ किछु बाजियो नहि ने सकै छियै।
ओहो सब आब नहि रहै छै गाम मे, ओहो सब आब गाम मे नहि रहै छै। से कनिया -मनिया अपन ट्रैक्टर सबसँ खेती ओ सब करेलक। अगधायले जका ओहो सभ, दिक्कतमे नैने कोइ छै, भगवानके दय से सभ अपन कमाय खटाइ छै, सबक बाल- बच्चा बाहर कमाइ छै, सब बढ़िएसँ जिंदगी जीबै छै, हँ। चुकि क एलै त, अपन कनी -मनि खेति तै करै छै।